हेलो
जी नमस्कार सब हालचाल अहाँके नीक छै
हँ हमरा समाचार सब नीक छै अहाँके बतबै ने
अहिं हमर सब समाचार नीक छियै
सब नीक छै अहाँ के माता पिता के सब समस्या नीक छै
जी यहाँ के सब माता पिता सब के समाचार नीक छै अहाँ के कहै छी अहाँके माता पिता दादा दादी आओर भाय बहिन सब नीक छियै
हुंओ सब नीक छियै
आओर बतैयै ने खाना पीना अहाँके सब खा लेलियै
जी खाना पीना सब खा लेले छियै अहाँके
हँ हम भी खा लेलियै
की क छै ने
अहाँंके आवाज फ्रेश न आबै छै
अहाँके की की खैले छी अब अबै छै
हँ अब अबै छी हम खेलियै य चावल दाल सब्जी भुजिया भरुआ खैलिय परोरके अँचार खलियै ह इहे सब खेलियै य
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज खाइत छी
हूंम्म अहाँके की खलीयै ह
इहाँ के खैले छियै चिकन खैले छियै हांडी मटन खैले छियै आओरो खैले छियै दाल खा लेले छियै आओरो रोटी खैले छियै पापड़ तिलौड़ी खैले छीयै
हूंम्म हूंम्म आओर बताबै छी ने अहाँके खाना पीना बनाबै छै
हँ ई वर तऽ खाना पीना सब छियै अहाँके खाना पीना आ जाइ छी बनाबे
हँ हमरो आ जाइ छी हम खाना पीना मे अनेक तरह के पकवान बनबै छी बना चावल दाल सब्जी सब्जीमे बनाबे छियै आलूइ परोर के सब्जी भिंडी के सब्जी लौकी की सब्जी झीनी के सब्जी, घींगरा के सब्जी, कटहल के सब्जी। आओर बनबै छी सहजन के सब्जी।
आ तऽ बड़ नीक चीज छै।
हँ, मांसाहार में भी बना ले छी। मुर्गा के मीट बना ले छी, खस्सी के भी मीट बना लेवे छी। छै। आओर बनबै छी, ऑमलेट भी बना लेवे छी, मछली भी बना लेवे छी, हर चीज बना लेवे छी।
हँ, हमहुँ बना देबै छियै से। दाल बना लेबे छियै, चावल बना लेबे छियै। आओर बना ले छी, परवल के सब्जी, कोहड़ा के सब्जी। भिंडी आओर आ कहै छै ने, लगा। पपीता के सब्जी खयले छीयै अहाँके?
नहि, पपीता के सब्जी नहि खेलियै हे।
पपीता बना ले छियै, पर से कहै छै ने। तऽ ई कहरा? कोहड़ा खाय छी, आब सहजन के सब्जी बना लेवे छियै, कटहल के बना लेवे छियै। चिकन बना लेबे छियै, मटन बना लेबे छियै। आओर की कहै छै ने, ओके अंडा बना लेबे छी, मछली बना ले छी। छी, सुगर बना लेबे छियै, इहे सब बना लेबे छी हम।
अहाँके सुअर खाइ छै?
जी, खाय छी, बड़ा नीक लागै छै।
बड़ नीक लागै छै सुअर।
जी, यहाँ अहाँके लागै छै ने?
हँ, हमरो नीके लागै छै, कम खाय छी हम।
हँ, कम खाइ छी।
हँ।
लेकिन नीक लागै छै बड़।
हँ, नीक लगै छै, एकरा देखै छी तऽ बहुत नीक लगै छै।
जी जी, उहे तऽ सभसँ ज्यादा नीक लगै छै, काटै छी तऽ।
मुँह मे पानी आ जाइ छै।
हँ, आ ओकर चुस्टा खाइ छी अहाँके?
नहि, ओकर चुस्टा नहि खाइ छी। अहाँके कहले छै का?
नहि, हमसब ओ सभ नहि खाइ छी।
खसी खाइ छै कि नहि?
हँ, खसी के चुस्सा तऽ खाइ छी।
नीक लगै छै अहाँके?
हँ, नीक लगै छै।
बस, नीक लागै चाही।
हँ, आओर बताबी छी ने, सुनै छी अहाँ? खस्सी के आओर खाय छी?
जी जी, खाइ छी, बड़ नीक लागै छै। एक बेर बचपन मे रहै छै ने। खाँसी कटा के ओकरा आर पिछवाड़ा रोप देल छै। हम गेल छियै, खुरपी-खुरपी ले के कोर के निकाल के। तऽ की खा गेलने छियै?
कइसन लागलै?
बड़ नीक लागै छै, अहाँके नहि? खरीदके अहाँके?
नहि, हम नहि खाइ छी, अहाँ दौड़।
बड़ नीक लगै छै, खाइ छी ने की?
हँ, जरूर खाय छी। कइसन उच अन्दर कइसन छियै मतलब अंडा जैसन छियै
हँ बड़ा नीक लागैत छियै कुछ उछ लागैत छी काय नहि त हु ना नीक लगै छै अहाँ के एक ब। र खा लेै छ ओकर बाद कहै छै खाय छी
हु उसमे सुकड़ानो पाय छियै ने ओ बनै छै ने खस्सी गौस आर मे बनै छै शुक्रणु उसमे मतलब पूरा शरीर से मिल के बनै छै शुक्रणु उसे से बाल बच्चा पैदा होबे छै
ओ नहि खाइ छै निमन ना लागै छै
नहि लेकिन नीक लागै छै तारे अहहुँके छियै कभी लेकिन अहाँके पता नहि छियै
न हम न खाइ छीयै हम तऽ हम खोसी छियै ने तऽ अहाँ छेड़वा जाइ छीयै ओ ले जाइ छी अपने पाक खाइ छी छेड़ने वाला सब ले जाइ छै अपने
अहाँके तऽ बड़ा नीक करै छीयै आर एके जन छिलै छी ओकरेके दे देबै छै ने।
हु ओ अपने ले जाय जा छै
ह ई तऽ बात अहाँ सहि कहै छीयै ओ अपन न माग ले छै तऽ पैसा उ लेबे छिये
हँ पैसा मतलब ओ ले जाइ छै तऽ पैसा न मांगे छै छोड़ के ले जाइ छी अपने पैसा वैसा नहि लेगै छै।
अहाँ के अहाँ के नहि कर देबै छीये काम
हँ ओसभ हम नहि कहै छी माया लगे छै
नया लगै छै की अहाँ के मने गलती वलती से कटा कटा जाइ छी दोसर चीज तऽ ने
हु दोसर चीज कटा जाय छै सामान मऽ तऽ
हु जेकरा जितना पाता रहै छै ओकरे ई सब देबै छै के गलतीयो से कुछो हो जाइ छै तऽ क होइ छै पतो नहि छै ने
हू
ओर कहै छी ने अहाँके अहाँ के सुनने मे आबे छीै कि नने आम उम के बगीचा लगेेले छीयै पेड़ पौधा
हँ लगेले छी आम के बगीचा त बहुत लगेले छी
आर कथ कथिक छी
आम मे सिर्फ आमे लगले छै बगीचे मे
बगीचे मे खाली आमे के परे छै अहाँके।
हँ बगीचे मे से आम मे लगल छी दडालमा लगले छी बीजू लगेे छी मालदह लगले छी जर्दल लगल अछि हम्म किसनभोग लगले छी और लगेले छी बम्बई लगले छै इे सब लगले छै
हँ हमहूँ लगैले छी।
आओर पेर पौधे लगेले छियै ने बथाने पे लगले छी बहुत पेड़ पौधे
ठीक छै
लगले छियै आम के आम के तऽ लगे छी नीम क लगल छै कटहल के लगल छी केले के लगल छी सहजन के लगल छी गुलर भिलो लग ले छिय अमरूद लगेले छीयै लगल छियै कागज लगल छीयै बेल लगले छीयै इहे सब लगैले छियै कदम लगैले छियै
बड़ा नीक नीक पेड़ पौधा लगैले छियै।
हूंम्म अहाँ के नै लगेले छियैगा
जी लगैले छियै न आम के लगैले छियै अमरूद के लगैले छियै सहजन के लगैले छियै कटहल के लगैले छियै उपर से कहै छियै गुलर के लगैले छियै बिलोर के लगैले छियै इहे सबटिक छियै आओर बस इहे सब लगैले छियै आओरो आममे लगैले छियै मालदेव किशीनभोग यरदा बीजुके
हँ हमहूँ लगैले छियै बतेलियै ने
से बोलल छै।
कहै छियै अहाँके मौसम कैसे छी अहाँके अन रौदा पड़ै छी बहुत
यहाँ तऽ बड़ा रौदा पड़े छै क्या कहे छै यहाँ से एतना रौदा पड़ै छियै की अथी साफे घर से बाहर निकल मुश्किल कऽ देले छियै दू मिनट ला पंखा बन्द होइ छै देहमे पानी निकले लगै छियै पसीना से अहाँ के कइसन मौसम छियै
हूंम्म इधर तऽ अभी काफी नीक मौसम छियै अभी तऽ नीक छियै लेकिन दुपहर हो जाइ छै ने बहुत रौदा उगै छियै दुपहरमे बहुत रा घाम उगए छै गर्मी बहुत पड़ छै
ई तऽ अहाँ के बात तऽ नीक कहै छियै
हूंम्म हम तऽ कहै छियै अहाँके घाम धूप मे बाहर न निकले छियै आ जब निकले छियै तऽ छाता ले के निकले छियै पानी ग्लूकोज वाला पानी ले लै छियै या जूस उस ले लै छियै
जी ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छी जे कब रौदा मार देबे छी के पता न चलै छी
हूंम्म अहाँके आम के जूस होइ छै
की बोलै
अहाँके आम रस बनाबे अबै छियै
जी जी हम तऽ आम रस बनाबै छियै अहाँके आम रस बनाबै छी
जी हमरा तऽ न आबै छियै
नहि ओ आम के रस पल छै ओ पहिले तक छील लेबे छै आ ओकरा बाद ओकर बियबा निकाल लेबे छियै ओकरा बाद मिक्स मशीनमे रख देबै छियै बुनि बुनिऽ के हो जाइ छियै
चलै छिय अहाँ से बात कर कर काफी नीक लगलै फेर समय मिलतै तऽ अहाँ से बात करबै नमस्कार
बात सबके बड़ा नीक लागै छी कभी और समय मिलै छी तऽ अहाँसँ बात करै छी नमस्कार धन्यवाद